आब की करियै
तों ही कैलोहन
हँ हमी कैलियौ
तोहीं कैलहो ने तऽ दस मिनट के बाद कॉल काटि देबहो तब क्वेश्चन आगा बढ़त जेना पहिले क्वेश्चनआबै रह न सुनेवला
हूँ हूँ आब दस मिनट तक लाईने पर रह ने
हँ त लाईने पर दस मिनट रहबै थोड़ा आँगा बढ़बियै दस मिनट बाद काटि दियौ फोन बुझलो ई ह ईऍम टी मोबाइल नाम से सेब होल छै कोन चीज कोन चीज तो रखै छहो नाम से
कोन चीज
कार्या मे एमटी देल छै
छै मटि छै सुभेश छै उ तोरामेऽ बतेबो त करियो आ देखो ने बात छै प्रीती के जगह मति छै
पागल भए जेतय आब काटि दहो आब आगाँ बनाउ बैठ कऽ बनाहो ह
देखै छी एक मिनट त नहि
आंय भए गेल हेतऽय कोई बात नहि छै आब काटि लहो न अब बढ़तऽ ह